हेलो तहसन कि हाल चाल छै खूब खुश रहु खूब भगवान विद्या दो बुद्धि दो की हाल चाल छौ
ठीक छै अभी अभी तऽ ठीक छै अपन कह
हमहु ठीक छी की सब चलै छो
अभी तऽ किछ नहि अभी क उठलियो य बैसल छिय आराम
ह्म ह्म
परसु सर्दी भए गेलै रह फेर मोन खराब भए गेलै
हाँ
कखनो बुखार चढ़ि जायत फेर उतैर जायत चढ़ि जायत फेर उतैर जायत
ओ समय खराब छै रे सर्द गर्म के हाँ
ताही दुआरे बीच बीच आवाज भी बस जाय है गर्दन सब दरर्द करे
हाँ
तब दवाई खेलियै तऽ हाँ दू दिन से बड
हँ तऽ उएह सर्द गर्म भए गेलो यौ अचानक गर्मी पड़ल फेर पइन पड़ल
ह मेन भेलै कि जे दिन कनि मनी सर्दी भेलै ने
ह्म
भोरमे दवाई खेलियै शाम मे गेलियै घुमै लए बाहर ओ दोस्त के साथ आइसक्रीम खा
अच्छा
च हँ फेर घर एलियै घर घर एलियै तऽ घरमे भी पप्पा कोन चिज अनले रहै
हाँ हाँ तोहर पप्पा के तऽ कुलफी बहुत पसन्द परै छो
ह आ फेर काल्हि जे छै भोर तक सुतलियै बारह बजे
ओ
साथ बज ला रहतै
आ हँ
आँ
और सब तऽ ठीक भए गेलै
हेलो
हरदम भ गे छै
हेलो
हँ
आवाज आबै छौ
हँ आबै छौ
दुपहर तक ठीक भ गेलय मन ओकर बाद फेर स्कूल गेलियै रह
आ
ह ह नहि नहि कालि
काइल हँ
ह काल्हि काल्हि साँझ मे जे छै गेलियै रहऽ फेर इसकुल लियै काल्हि जे छै दुपहर तक पुरे ठीक भए गेल दबाइ सभ खेलियै ने
ह नहिगे गरम दूध हल्दी द क पिबी ने एको कप क राति क तनिका घी द देलिये अखन स कए एते ने ई सीजनरी सर्दी मे न काढ़ा बहुत फायदा करै छै
मम्मी कहलकै आइ बनात ओ दूध के कोनो काढ़ा कोनो बनै छै
दूध मतलब तुलसी पत्ता ओ आहा क चा हल्दी
हँ त वैह तुलसी पत्ताथ ई सब करलके इलायची सब इलायची सब दए के कहलके काढ़ा बनाब
हँ ह ऑ आउ न उ बला नहि नीक लाग छो सिंघार के पत्ता वाला त तीत वला
सिघार के पतातऽ एतह मिलते नहि ने कतहु
ह कहलको मम्मी तऽ कहे रहौ जे हमर सिंघार के फूल वला मे मिरचाई के गाछ रहे
सिंघार के पत्ता पता नहि हम ध्यान नहि देलियै शायद ओते ऐतै तब शृंगार के
हुँ
बाहर मे छै गमला सब लागल ढेरी हँ गाममे तै रह दादी
हँ ठंडी शुरू भेले रहे ओहि टाइम मे हम रोज सुबह मे जियै मोर्निंग वॉक म उम्हर सब दस टा पता तोड़ना अये आ ओ पत्ता के उबालल लिये किया पूजा सब करना है सभ किछु नै देलिए सीधा पत्ता कें उबाइल लिअ भोरे कहै छियै हम पानि एकगिलास पिय छियै त जगह पर वही पानी पी लियै एक गिलास
एतय जे काढ़ा बनबै छै ने घर मे जदी तऽ ओहिमे घी लोेय दए दै छै
अच्छा गिलो दिल्ली मे मिल जायत छै खरीद कऽ
नहि नहि मिल जाइ छै ओतय छै लत्ती लागल एे बूजा के एकटा घर छै वएह तोता स तोड़ि ले छियै
आ एतऽ एक बेर हम तोड़िकऽ आनलियए रहै बुझलिय हमरा चिन्हले ने गेले जे पता नै केहन छै कठ ह हमरा मतलब फोन सब में देखलियै जे ओकर डंटी छिले टाइप के रहै छै
हँ ह उ ऊपर से रहतौ एकदम अथी सन के टाइट टाइट आ छिलबिही ने ओकरा तऽ हरा हरा निकलतौ अन्दरसँ पूरे
हँ आ लेकिन ओकरा देखलियै जे चाकू सँ खचखच काटि लेलकै हमर वला ओहन नहि कटै रहै कड़ा रहै दतमैन‌ जैना
हँ कोनो कोनो रहे छै करो एते त छत पर लगा देने रहिए कनि टाके है तऽ ओ पूरे एकदम लतरि गेले रहै
हँ
हाँ
एतऽ इम्हर मिलै छै शाहपुर दिस जाइ छै ने तऽ रस्ता नहि छकरा एऽ ओ ओहि में मिलै छै किया कि तऽ मन्टुन भैया एतय सँ भेजै रहै ओ पिंकू ओकर सार झोला में काइट खूब मोटका मोटका लत्ती
न एतऽ तऽ नहि
एतय फ्रीए मे मिल जाइ छै जाइ छियै ने अपना अथी छै की कहै छै गिट्टी बालू के छै
हांँ
की कहै छै ओकरा हार्डवेयर के दुकान तऽ ओकरे जे छै गेट छै ओकर हाँ ओकर गेट छै लोहा के बड़की टा के
अच्छा
अब पूरे लतरल छै जा के केओ तोड़ ले छै आ तऽ जब एहन होइ छै तऽ ओते जाइ छियै ओतय से तोर के आनि ले छियै मनो नहि करे छै कहै छै तोर लो
आंए हुँ की कहै छै अहाँके अंऐ कथि आनलियै यऽ किटू लेय गोलगप्पा के पूरी बुझलि इमली नहि आनल छियै तऽ ओकर केना अथी पानि बनेबै
बिना इमली के तऽ नहि बनतौ लेकिन मतलब ओते खट्टा नहि हेतौ पर बना सकै छी
निम्बू जल्जीरा सब देए कऽ
हाँ निम्बू जलजीरा ओ सब दैए दिहिं आ की कहै छै अरे की तऽ आमचूर कनिटा दए दिह ओहि सँ भए सके आमचूर दए देबी ने आमचूर सब भए जाइ छै हल्का खट्टा एतय दै छै ने गोलगप्पा बला सब आमचूर दए देलक पानि में
हाँ
एतय तऽ देखे ज जतेक गोलगप्पा वाला छौ
हाँ
कते लोग तऽ ओहि में देखे छियै बड़का टा कंटेनर होइ छै
हाँ
एक चम्मच एसिड गिरा देल
ईएसिड या बिनेगर
एसिडो दए दै छै बहुकें
बुझिय तऽ खराबी करतै ने एसीड
उएह तऽ कते खराबी करतै ओकर स्वाद मे पता चलि जाइ छै
ओह नहि रनु माँ कैहे रहै जे सोनवर्षा मे सोनवर्षा में अधिक तर गोल गोलगप्पा सब ने बिनेगर घोरि घोर कऽ बनबे छियै
हुँ विनेगर भी दऽ देै छै बहुत लोक तऽ विनेगर तऽ ठीक छै तैयो विनेगर चलि जाइ छै
हाँ चीज खराबी करतै बहुत खराबी करते हुँ नहि खाय ठेला सबकें गोलगप्पे
ओ जे छै पूरे हुँ एकटा बड़का टा के अथी रहे छै ओकर सबके डिब्बा लोहा के
हँ
पूरे पानिके खटठ्ठा कए देलक
हँ लोहा ने स्टील वाला रहै छै हँ
पूरा पुरे खठ्ठटा क दय छै
बुझी ने सबके हेल्थ के साथ खेलवाड़ करैत रहै छै सब
हुँ
हुँ नेता स बात होइ छौ की
अभी तऽ नहि भेलैय ओ पढ़ै रहै अपन अपन क्लास जे छै करैत रहै छै तऽ पता नहि चलै छै
अ -
ताहि दुआरे ककरो क्लास सब चलै हेतै तभी टाइम नहि मिलै हेतै
हँ नहि बुझलियै ओकरा सँ कखनऊ काल बात करैत रहबि ने तऽ ओकरा कन्विन्स करैत रहबिही
हँ
हँ
नहि आब तऽ ओकर स्टार्ट भए गेलौ ने आब कोनो दिक्कत नहि छौ आब नै चेंज करेतो हँ एकबेर जब कए लै छै ने तब भए जाइ छै तब ठीक भए जाइ छै घर पर
जल्द त ओहि दिन कहलकै मम्मीे तीनटा क ताब लैबे आ एकटा फोल्डिंग लेबौ नीचा मे सुतै छियौ ने कीड़ा सब काटि लै छ ओहि लेल पाँच हजार टाका फेर लेलकै अलगसँ नै रहै चल ने रूम रूम लेने छै
अच्छा
बटर टाइप के
ओ
ह प्लैट प्लैट
हँ ह ह आब बुझ गेलिय ने देल्के नै
दो दू हजार के फोल्डिंग लेलकै तीनू टा छोड़ा अच्छा
आओर ठीके
आइ बात केलियै तऽ आइ संडे रहे त क्ल क्लास क के एले आ कह के मेघ लागल छै तऽ आइ लाइब्रेरी नै जेबो
अच्छ तऽ लायब्ररी जॉइन करल
हँ पाँच सए टका पाँच घण्टा के लेकिन हमरा नहि लागै छै तीनो चारि घं्टा रहैत हेतै लाइब्रेरी मे
नहि ठीक
हँ कहलियै काल्हि कहलकै सीधा हमरा पाँच सए टाका तू अलग से देबही आठ हजार जे सीधा पहिने भेज देलियै मंथली वाला जे बौआ दै छै पट दना पैसा रिटर्न कए देलकै हू हमहूँ छोड़ि देलियै है तब काल्हिखनी कहै छै मम्मीही ने पैसा कहली जब घुराइए देली तऽ पैसा क करबौ दऽ कऽ सेतो हलो
घूरेलकर किए
मने आठ हजार किया देलही तोरा कहलियौ साढ़े तेरह हजार दैय लए
अच्छा
तब फेर साँझमे सड़ प दुआर भेजलियै तब शान्त भैलय
हू हू
बा ज अथी करै छै खर्चा करै छै नहि
ओकरा महीना कते जाइ छौ
ओकर तऽ अथी के तऽ कोचिंग के तऽ अलग जमा भएए ने गेल छै मंथली
हू हेलो आवाज कटि गेलो हेलो हेलो
हलो
ह आवाज कटि गेलो
हँ तऽ ओकरा कोचिंग के तऽ जमा छेबे न करे साल भरि के आ तऽ मंथली ओकर जाइ छै आठ हजार आ चारि हजार हँ चारि हजार रूम के तीन हजार मेस के एक हजार पॉकेट खर्चा त उ के खर्चा खर्चा मे ओकरा भेल अँ
ठीके छै तबतऽ बढ़िया छै
नहि तऽ ओ पॉकेट खर्चामे लाइब्रेरी ल लेलकै य मोबाइल रिचार्ज भए जा छै साढ़े तीन सए के महीना
अच्छा अच्छा
त ओकरा पैसा बचै नहि छै कहियो काल रेपिडो कए क कोचिंगग जाय पड़ै छै धूप रहै छै तऽ
हूँ
ओहे सबके दुआरे कहलकै पाँच सए टका तू अलग से देबही तऽ उएह जे नहि देलियै ने काल त पैसा घुरा देलकै तामस सँ
ह
तब फेर तनिको शांत रहलै फेर दे चलालकै तकर बाद एको बेर राति मे फोन नहि केलकै कहलियै की रे नुनु चलालेही खतम कहलकै मम्मी नहि पढ़लियय रामायण मे सुरनर मुनि सब यही रीति स्वारथ लागी करै ह सब प्रीति पैसा के जरुररी रहै छौ तब तऽ मम्मी ढेरी बेर ने फोन करै छियौ दए दै छी तब फेर बिसरि जाइ छियौ
हुँ
तनो की देलयै मु एक सपक दि गेल हम ऐतअ हुँ
सही छै खतम भए जेतै अपन धीरे धीरे किटु के कही आरो
किट्टू ठीक छौ किट्टू के आइ सन्डे रहो ने घर एलो टियूशन स
हुँ
तकर बाद अपन भरि दिना फ्री रहलो त मोबाइल मे रहलो अखन क हम फोन लए लेलियै तऽ अबाप बाढ़ि जे हइयए